ए तोहर
हमरो ठीक छेय की कऽ रहल छ
नहि किछो अखन घूमै छी आ भगवानक पूजा अछि क की के घर मे हँ
गीत अबै छहो
हँ आबैया भगवती गीत सब
भगवती गीत पहिने होइ छै भगवानक गीत बादमे होइ छनि से भगवानक गीतसँ बहुत रास होइ छनि
हँ हँ
आब कीसभ तहन तऽ व्रत कयने छिही
नहि हम व्रत नहि केने छियै कनी लेटसँ कहलखिन ताहि दुआरे खा लेने रहियै
तूँ भगवानक पूजामे जेबही से तऽ बुझल लेकिन तोरा बुझल छौ भगवानक पूजामे कीसभ होइ छैनि
हँ से सब तऽ बुझल अइ भगवानक पूजामे जे अथी पूजा करथिन से व्रत करै छथिन आओर फेर पूजा हेतै से अरिपन पड़तै फेर कलश देल जाइ छै फेर चारि टा चारि य पांचटा दीप जलायल जाय छै
से नहि एना नहि होइ छै जखन लोक भगवानक पूजा करैत छथि तऽ भोरेसँ अंगना नीपै छथि पहिले ठीक छै आ जखन अंगना नीप लै छैथ तकर बाद जे पूजा करैत छथिन से सहैत छथिन। घरमे जे किओ। भगवानक एकटा सुनितो उपवास होइत छनि जे जखनसँ सुनल तखनेसँ व्रत करैया।
हँ।
तऽ ओ जेसभ करैत छथि तिनका व्रतसँ बेसी फल ओहिमे भेटैत छनि।
हँ हँ।
लेकिन ओ जे तकर बाद ओ व्रत करैत छथि सभदिनह लोक कहैत छै जे। ते विन्यास प्रसाद मे हुए ओतबा बना ली आ जब नहि हुए तब। पानो प्रसाद लऽ कऽ प्रसाद भऽ जाइ छै।
हँ से तऽ छैै लेकिन नहि। एखन आइ बड्ड नीक चीजसभ बनलनि हेँ सुूजी भुजेलनि हेँ। और फेर टिकरीी बनले ये।
सुजी भुजइ या टिकड़ी बनाय भगवान के दू टा चीज जे छनि ने अति प्रिय छनि प्रसादमे। पान केरा आ मखान ई चीज जे छै। ई जय प्रसाद में नहि रहते ओ प्रसाद बुझियौ व्यर्थ ओना प्रसाद सब् प्रसादे होइत छै। छै लेकिन ई चीज अनिवार्य छै।
पान केरा और मखान ई तीनू छै आयल एले य।
हम हमरा सब ओत्ते जे भगवानक जे पूजा होए छय त सब सब पेहला आहा के अंगना निपेल भैर दिन सबगो टे व्रत केलो माला बनेलो फूल के तकर बाद अरिपन जे पारै छी तऽ ओ अरिपनमे भगवतीके जे अष्टजल होइ छैन ओइमे गोल फूल होइए आ भगवान के जे अष्ट -ट जल होइ छै ओइमे से अहाँके लम्बा बला पात होइ छैन
अच्छा
दिन हमहूँ पहिले दुनू मे उएह दऽ दैत रही लेकिन एकदिन हमरा एकटा पंडीजी कहला जे ई जे अहाँ दय छियै तऽ ई अहाँ गलत करे छी ई भगवती के अरिपन भेले आर भगवान बलामे लम्बावला
अच्छा भगवतीके चौखुट होइ छैन अ भगवानके लम्बा
चौखुट नय होइ छै मतलब चौखुट तऽ ओ रहबे करै छै आ जे लम फूल जे होइ छै ने जेना गोल दै छियै अपनासभ जइमे अष्टजल के आठो टा अस्त्र भगवती के जे पड़ै छैन
हाँ
तइमे ओ अहाँके लम्बावला फूल होइ छै पात जकाँ रहै छै
अच्छा
से तकर बाद अहाँ पीढ़ीमे सिन्दूर पिठार लगा लिअ लोटामे लगा लिअ कलश मे लगा लिअ नारियल मे लगा लिअ
हँ फेर तऽ दीप हँ फेर दीपो सब होइए फेर सत्यनारायण भगवान आबै छैथ हँ
आ शालीग्रामके एइमे विशेष पूजा छैन बिना शालीग्राम के भगवानक पूजा नय होइ छै
हँ
हँ तऽ शालीग्राम जिनका ओते हेतेन अहाँ के तिनका ओता ओतऽ से ऐत तहन पूजा हेत फेर प्रसादसभ लऽ कऽ सभगोटे गीत गबैत जाइ जाइत छथिन
हँ
मोन लागत तहन अङगना में
हँ आ ओना अपना सब ओतऽ तऽ ई भेल जे पर पूजा नीकसँ लोक देखत लेकिन कथा बेरमे महिला सब जे बात नइ केलथ तऽ भय नय सकैया ओइ बीचमे ओसभ शान्त रहिए नय सकैत छैथ हँ ईसभ ओतऽ हँ हँ महिला सब शान्त नय रेह सकैत छैथ कियकि सब तखन मिल लए छथिन
नय नय मिले छथिन ओ अलग गप्प भेलै मेन भेलै जे जखन कथा होइ छैन भगवान के तऽ गीत तऽ सभके बुझबामे आएब जाइ छै जे ई गीत छै लेकिन कथामे तऽ संस्कृत सभके नै न आब बुझब आबैन छेन
हँ लेकिन कते लोकेन इहो करतेथ जे हँ अपन बैसल अपन सुनैत रहतेथ आ कते एखन की करतेथ जे गपशप करऽ लगतेथ ओइ बीच मे
हँ से तऽ करै छथिन ओइमे अपन भगवान ओहिमे हुनकापर प्रसन्न रहै छथिन सोचै छथिन जे चलू हमरे पूजामे सभ एकत्रित भऽ कऽ गपशप कऽ रहल एछ
हँ
हँ हमसब जे महादेव मदिर जाइ छलियै ई सब एना अहाँके लग मे के सब हँसा रहल छैथ अहाँके एतेक
ओ हमर एकटा काकी छथिन ओ बड बडमैष छथिन एखन जाय छथिन ओ एकटा एलखिन हे भौजी ओहिमे पूजा अथी हुनकर बेटी एलैन हन‌ तऽ ओहिमे प्लेट सब बटेतै
अच्छा तखन तऽ मिठाइयो बटेत अहाँसभके तऽ बड्ड काज आय पूजो हेत मिठाइयो हमरा सबके तऽ किछ नै
बटात समोसा बटेत वएह लए ओ सब गेलखिन आगा हमसभ जेबै पाछा से
कहू तऽ अहूँसभ छोड़बै नै प्लेट लैएके रहबै आइ
हँ तऽ ओ ओसभ नै न छोड़ल जाइ छै
हँ हँ लैए लियै लेकिन एना नै लऽ कऽ आइब जेबै गीतो गाबय पड़ै छै
हमसब त गीत तीत नै गेलहुं हमसब गेलहुॅं सीधे मिल गेल लऽ के आइब गेलों
से थोड़ी हेत अहाँके बौआ ओ के लगतैथ भतीजी
हँ हमर भतीजी हेतै पितियोत बाबा छैथ ने तिनकर हँ
तऽ भतीजी जे लगती तहन तऽ यहाँ कहबनि भौजीके पकड़ब कैस कऽ कहबैन हमरा इनाम दिअ
हँ भौजी तऽ तते बदमैश छैथ जे मत पूछू गपो नै नीकसँ करै छथिन ओ
छोड़ू ने ओ नहि नीक करै छैथ ननैद ओय स बेसिए होइत छै अहाँ कहबैन जे हमरा पहिने इनाम निकालू तखन बादमे अपन गीतनााद करब
हँ
हँ तऽ एलहु हे एक तऽ अहाँ दू महीना बाद मे बिताके तहू मे अहाँ जे इना मे ओकरामे नै देबै लोकके
मे नैहर छैन से ओ नैहरेटा मे रहथिन सासुर नै एथिन एक दिन ल एलखिन हँ
की करबै हुनकर सभके कपार एहने ने रहै छै हुनकर कपाार छैन
हँ
सेहो बात छै
हुॅं
अच्छा अहाँ एकठाम सुनू अहाँ ओतय जगह पर घुमै ल गेल छी कि नै
कतऽ
ई के छैथ अहाँ लगमे
अरे ओ एक दूटा पागल आदमी सब छै न ओ सब भूक लगै छै की कहू हमरो ओतऽ बहुत
घुमैया
हँ दूटा तीनटा पागल छै
हँ
ओ सब कनी अथी भ जाय छै
तहेन हुनकासभ लेल अहाँके एकटा हम उपाय बतबै छी जेसभ पागल छैथ ओकरा हुनका ओकरा सबके इग्नोर कऽ के चलन
छैथ पूरा हम रोड पर घुइम कऽ अहाँ से गप कऽ रहल छी
कहू कहू अहाँ एते कष्ट उठा रहल छी हमरासँ गप्प करय के लेल धन्यवाद अहाँके बहुत
हँ आओर कहियौ आओर की हाल चाल अछि
ठीक अइ हमरा सासुरमे जे एकटा पागल छै ओ जे गीतसभ गेएत हम प्यार करै वला दुनियासँ नै डरैवला हँ ओहिना गीत गबै छै ओ अहाँके हिन्दी म
दौड़ा दियौन अहाँके एखन गर्व हेबाक चाही जे हमरा पाछू पाछू लोग सब दौड़ेया हम एहन महान आदमी भऽ गेलो
से कोनो अथी नय कहलियै
गर्व बला सबके पाछू पाछू जे लोक दौड़तै तऽ रुइक जेबै पहिले कहबै फोटो घिचाओ वीडियो बनाउ जे देखियो हमरा सबके पाछू पाछु कते लोग दौड़ेया
हाँ
हँ तऽ आब खाली प्रसादिए खायइ लए जेबै परसाद बनबै लए नय जयबै भगवानके पूजामे
ओसभ तऽ बना कऽ हम एलियै दुपहरिएमे
ओ दुपहारी अच्छा अहाँ अपने बनबै लए गेल छलो ठीके
हँ हँ बनबै ला गेलो हमरा हँ बड़िया आइ हम ओनाइ नय ने अथी करितियै तइ दुआरे कनि मनि कऽ देलियेन
अच्छा हँ हँ बुझलो रहऽ दियौ ओ गुप्तेमे सही गप छै ओना ओतबा कऽ देलियै से बहुत नीक
हँ हमरा बजैलेथ कनि इम्हर कऽ दियअ तऽ हम अपन अथी वला कऽ देलियैन वो सभ
ह तऽ एम्हर बंकी फूल बेलपात ई सब सबगोटाे
हँ ओ तऽ हुनकर बेटी आयल छथिन तऽ ओ करथिन ओ अपने बेटीसँ करबेथिन ओसभ
ओ मोटी चिढी
हँ ओ बड बदमेश छथिन हुनकर बेटी सभटा करथिन अप पने तऽ हम सब किया जेबै ह
हँ सही बात छै अहाँ धर्म नय कमाउ एखन
उहूँ
अहाँके जखन अपने भगवानक पूजा करब ने अहाँके अङ्गनामे कहियो होइए कि नय
हँ हमरो परीक्षा सब भेल ने तऽ रिजल्ट आयल रहा त आब हैत हमरो घरमे भगवानक पूजा एही बीच में
करू तहन हमहूँ ऐब अहाँके भगवानक पूजा मे
हँ हँ आब सावनेमे आएब सावन एखन आयल तऽ आब एखन आब सावने मे एक दिन हेतै भगवानक पूजा
ह मलेमास दुआरे सभटा काज सब रुइक गेलै
हँ
सेहो भऽ जाइ छै न
हँ
आ मेन छै कि जे एक महीना जे आगू भऽ गेलै सभटा पाबनि धरा धर अबै छै लोककेँ ओतेक व्रत केल नय होइ छै
हँ एखन दिन पैघ होइ छै ने तेइ दुआरे आ रौद तते होयत ह रौद तते होय छै जे मत पूछु आदमी के हालत खराब भऽ जायत त रहै छै
हँं से तऽ छहिए
हूँ
हालत तऽ खराब भइए जाए छै
ओर अहाँ एखन कतय रहै छी अखन हँ भेलेए किछु अनने रहैत मम्मी जिलेबी तऽ उएह खेलहुं हें
अच्छा ऊपरसँ जेएब तऽ आब प्लेटो भेटत ओहो खेएब
हँ ओहो खेएब आब
चलू तहन तऽ ठीक अय
आओर कहियौ अहाँ एखन कतय छी।
हम अखन अपन गामं मे एल छी।
अच्छा।
हँ।
तहन तऽ अहाँके एखन बड खुशी हेएब अहाँ। अ हँ।
हरबल मे जे तैके बाद बुझियौ जे सबके सबके नजरे लैग गेल छले कते अबे छै कते अबे छै ताहि दुआरे। बहुत दिन पर एलहुॅं एहिबेर
होइ छै अखन फेर मलेमासो भऽ गेल छले ने ताहि दुआरे
नै आ हम चैल गेल रही दिल्ली दिल्ली से दू महीना पर एलौ काज सभ छलैए सासुरमे तै दुआरे तकर बाद मे अहाँके एत एलौ हे।
कते छै काज छोड़ क थोड़ी आयल जल होइ छै। लोक फ्री रहै छै तऽ अपन आइब जाय छै।
हँ आ दोसर बात छै बहुत दिन भऽ गेल रहे तऽ सोचलहुँ जे जा कऽ आबि जाय घुइम कऽ किओ नै छै ओत ओतय तऽ हमरा एतय बहुत नीक लगैया।
हँ।
ह फेरो अहाँ के पाछू किओ दौड़ लगलै।
हँ की करबै कुकुर सब छथिन। ओसभ ओनाहिये करैत रहै छथिन।
करऽ दियौन करऽ दियौ अहाँ ध्यान नै दियौ खाली ओहिपर अहाँ अपन दौड़ैत रहू आब अपन गप करू।
अ हँ।
हँ ई बात तऽ छैहे। आओर ओर के बजबै छले तखन अहाँ जे नै गेलियै। किनको पर तमसेल छलियैन
हँ ओ हमरा काकी के छलखिन हमरा बजबै छलखि। न तऽ हम नै गेलियै। तऽ ओ हमरा पर बिगड़ल छलखिन।
ओ ओहे बिगड़ल छलैथ हमरा भेल अहाँ बिगड़ल छियैन
नै‌नै हमरा कनि तामस उइठ गेल छलै लेकिन फेर हम छोड़ि देल
तऽ फेर बैसलियै केना तामसके पकैर कऽ।
नै नै हमरा होय यऽ कखनो काल कऽ कनी दिमाग गरम भए जायत फेर हम अपने ठी। क भए जायत रहै छी
नै नै से गर्मीमे भऽ जाइ छै लोकके खून बेसी गरम होइ छै ने दोसर बातऽ तामस जखन उठए ने तऽ अपने बैसी तऽ तामसो बैस रहै छै
हँ।
त अहा के ओतेक नै बुझेत लेकिन अहाँके बेसी
बहुत जल्दी शान्त भऽ जैत रहै य
तऽ हँ तऽ अहाँके हँसी जे अछि ने तहीस बुझाइए हमरा जे अहाँके दिमाग शान्त भऽ जाइए। किया तऽ अहाँ के जे दू बेर चारि बेर लोक सब ताकि देत अहाँ दिस तऽ ओहू मे अहाँ के दिमाग कनी शान्त भऽ जाय।
हँ सेहो होइ छै।
अहाँके ओतय काजसभ कीसभ भऽ रहल छै लकड़ी वाला कोनो काज होइया आवाज अबैया।
हँ लकड़ी वाला काज होइया ओ अथी सब बनैया केवाड़ी सब बनैया आओर सेटरिंग सब भऽ रहल
ओ बरही रहय अहाँ ओत
हँ एखन बर